हेलौ
जी नमस्कार
नमस्कार की करै छी
जी कुछो न करै छी अभी बैठल छी अहाँ से अभी गपशप करे छी अहाँ बताउ न अहाँ की करै छी जी हेलौ
हँ हेलौ
बोलै छी हमर आवाज नहि जाइ छै की अहाँके
हँ आवाज अबै छी हमर आवाज न जाइ छी
न न आहो के आबै छै बोलै जी अहाँके अभी की करै छी
तऽ अपनेसँ गपशप करै छी
ओ बैठले छी आहों आँय
अपने तऽ बहुत दिन बाद याद करै छी
जी अहाँके अवाज फरेश का पता न आबै छैय ओने टावर उबर न छैय की ह
हँ आब अबाज जाय छी
हँ अब आबै छै बड़ा नीक आबै छै बोलै छी तऽ टावरबा आ जाइ छै फेर न बोलै छी तऽ टाबरा भाग जाइ छै न
हां टाबरबो बड़ा नखरा करै छै
हँ बोलला पे आ जाइ छै बोलला पे भाग जाइ छै
हँ
आओर बताइ ना
तब ओहि लेखा करै छी ओते नहि छी
बिजलिया तऽ कट गेल छै का करल जाए
हँ इतना रौदामे तऽ बिजलियो न रहै छै
बड़ा दिक्कत भऽ गेल
हँ बड़ा दिक्कत होइ छैय
हमरा तऽ अपने इतना दिक्कत भऽ गेल छै कि हम अहाँके की बताउ आम पुछि थोड़े कर सकैत छी
हँ अपने तऽ कुछो नहिए कर सकैत छी हमहुँ की कर सकैत छी
सोचै छी जानै छी कथी
हँ बताबै छी
के अपन गांव के गलिया ना छै ओहिमे दस गो बड़ बड़ सोनल पैनल लगा देबै छियै आ सबके बिजली एहिमे से प्रोवाइड देबै छियै आ सबसे बिजली बिल लेबै छियै
आंय बिजनेस बनियां छै वइसे करै छै अपने कर लै छै केतना के खर्चा होइ छै
एल तनी महंगा खर्चा होइ छै दस लाख ले लागिये जाइ छै
दस लाख ले लागै छै
जी शुरूमे बड़ा महंग न देबै छै
हँ शुरूमे तऽ महंगा देबे करै छै
हँ बड़ा महंग देबै छी अहाँके हम कि बताउ आओर बताउ अहाँ अभी अकेले छी
हम तऽ अभी घरवेमे बैठल छी
ओ अभी एतना आब तनि सोचै छी ब्रश कर लेबे के बड़ा अथी हो गेल सवेर हो गेल छै न कि
हँ ब्रश कयल तऽ जरूरीये छै
हँ आओर बताउ अहाँके आब घरमे बैठल छी इतना रौदामे तऽ निकलबो न नु कर सकै छी केनो
हँ रौदामे तऽ केयो न निकलै छै आओर बताबै छियै खाना पीना ब्रश करके तऽ खैबे करै छीयै कि नहेबो करै छियै
न नहाय छी तब तऽ अभी भूख लागे छै धीरे धीरे तब जाके एके बारमे भूख भूख लागै छै तऽ खाय छै
खाइ छै ना
हूँ
कुछु साफ करै छी का
हँ ब्रश करै छी
हँ ब्रश करै छी
जी
कोन पेस्ट यूज करै छै
हम तऽ सेंसोडाइन यूज करै छी
हँ काफी महंगा से अथी पेस्टेज
ओतना महंगा न रहै छै ठीके रहै छै एहिसँ पहिले कोल कोलगेट के पर्पल वाला यूज करत रहै छियै ओ बड़ा नीक पेस्ट रहै छै लेकिन उ मिलबे जल्दी न करै छै बड़ा दिक्कत होय छै
हं से गाँव में तऽ बड़ी दिक्कत होयबे करै
मिलबेना करै छै ओ समहौ के
हं उतना महंगा पेस्ट त मिलवो नै करय छै नै इहो पेस्ट ठीक छै ए उ से दाँत उूतके सही से रखै छै कीड़ा उड़ाना पड़ैत छै
हँ ई त नीके छै
हँ नीक छै तऽ गाँम में तऽ दन्तक्रांति हँ कोलगेट ज्यादा यूज होइ छै
हं त हमरा दंत क्रान्ति वाला उ निक न लागे छै उ निक होय छै लेकिन हमरा निक न लागे होइ छै
हँ नीक होइत छै लेकिन नीक नहि लगैत छै
हूं
ह काफी सस्ते में मिल जाइ छै अ इ सब सब सस्ता मे न मिलै छै
जी कह अहाँ के कोलगेट भीजिबल वाइट टराय करय बड़ा नीक होइ छै
हूं बड़ा निक होय छै लेकिन हम दंते क्रांति यूज करै छै
ओ
हँ पतंजलि के होइ छै
हूं हूं
आयुर्वेदिक होइ छै तनिक तऽ होबे करै छै न
हँ हमहु ने हमहुँ जब आयल रही ओ शहर से तऽ हमरा पिताजी उए लाबैत रहै छै
ह दन्ते क्रान्ति लगै छै
हँ हमर पिताजी तऽ दंत क्रांति से डाबर ई सब लाबत रहे छै त हम एऐली तऽ हमरा जब से गेल रहे छी तऽ हम ई सब उठा उठा क ले आबै छी
हँ ई लगबै छै
जी हम ईहे लाबै छै
ओ तब त त ठीक छै न हूं और बतबै छे
और सब नीक छै हमर हां त तऽ रौदा आज एतना उगल छै कि की कहू बरसात हो गेल ह करै छै
हां बरसात तऽ होबे न करै छै
हम सोचै छियै कि पेड़ पौधा लगाबैके की बिना पेड़ पौध के इ
किछो अयबे न करै छै
अ एतना पेड़ जी इतना न विशाल रौदा होइ छै इतना दिमाग खराब होइ छै कि ब ताउ आहाँके
हँ की बताबै छै न
हूं अभी रौदामे रहल बराम ई रौदा मे रहल बड़ा मुश्किल छै
हँ रौदेमे तऽ रहल बाड़ा मुश्किल छेबे करै छै हँ ई बात तऽ होते करै छै अपने इतना गर्मी मे तऽ ग्लुकोज उलकोज तऽ पीबे करै छै न
न हम अभी कहाँ पियै छी
ह काहे न पियै छै तऽ इतना गरमी मे तऽ पी लै छै ना
हूं सोचय छी पिये के अभी तऽ ना पियै छी
हँ फ्रिजके पानी तऽ कमे पियै छै ना
न फ्रीज के पानि तऽ कमे पियै छै लेकिन हम मतलब न ठण्डअइ से जादा पियए छै
हँ ई बात त हयले छै आम तऽ खयले छै
ना अमूआ तऽ खैबे करै छी
हँ
आहां ना आहां ना खाय छी
बड़ा मीठ लगै छै अपनेके जादा मीठ चीज पसन्द छै
नहि हमरा उतना भी मीठ चीज ना पसन्द छै लेकिन आम के स्वाद बड़ा नीक लगै छै एगो तऽ हम खाली जर्दे आम तऽ ज्यादा खाय छी तऽ उहे खा खैले छी
आह
अरे आम ज्यादा न खाइ छी हमरा न नीक लागै छै
के नीक न लगै छै
अ जैसे ओर एक दूगो आम होक छै जे देखे में बड़ा नीक होइ छै सुनले छी बरा लेकिन खायले न छै जैसे मालदह आम के सुन ले छी खूब लेकिन खाइ न छी हम हमरा नीक न लागै छै
आ मालदेव आम त बड़ा नीक लगे छै पतला पतला छिलकोइया होय छै खाल ली गूदे होइ छै ओयमे आ लाइटो आ गेल छै
ह ई त बात छै हेबे करै छै
हँ
आओर बतबै छै
आओर सब नीक छै हम अहाँ अपन बताउ ने अहाके सब अपनेके सब निक छै ह बिजली तऽ आ गेल छै जी हमरो सब निक छै
आ अपने गर्मी ना लागै छै
गर्मी तऽ लागबे पड़ैत छै गर्मी के लागै छै
ह गर्मी तऽ रौदा तऽ बाड़ा ऊगेल छै बाहर ना नु जाय छै घूमे
न बाहर न जाइ छै इस रउदा मे तयमे कोन बाहर जाइ छै घूमे
हँ वेह तऽ कहल छै कि ऐतना रौदेमे बाहर नहि जाइ छै जेयबो करै छै तऽ क्षतरी लए लैत छै
जी अहाँ जाइ छी तऽ छतेरी ल ल ओइ छै की आ जाइ छै तऽ छतरि ल लेबै छै
हँ हम जाइ तऽ छतरी लैएके जाइ छै बिना छतरीके जाइले नहि जाइ छै बड़ी रौदा पड़ै छै
ह हमरो बरा रौदा लागै छै तऽ की करै छी अहाँके माताजी पिताजी सभ नीक छै
हँ घर सब माता पिता सब निक छै अपने के परिवार मे माता पिता सब नीक छै
जी हमरो परिवार मे सबमे नीके छै
ओ तऽ कही घुमने ननि जाइ छै
न अभी तऽ घूमे न जाइ छी घूमे के प्लान बनाबे छी अब तऽ दिन सोचै छियै कि जाउ चलू सब नीक छै तऽ ठीक छै अहाँ अपन ख्याल राखू
अपना ख्याल राखब